जी प्रणाम नमस्कार
नमस्कार
तऽ अहाँ से हम कुछ विषय पर विषय पर कुछ गप करे के चाहे छी से अहाँ ने ई बताउ अहाँ मुइन के नाम त सुन लेबय अहाँ सबके भेज देल गेल तऽ हमरा ई बात हमरा अहाँसँ ई बताउ कि अहाँके एतऽ मुंडन लोग कैसे बनबै छै कत कितना केना केना रंग के रसम होइ छै आ कितना बीज देलिये
मु मुंडन तखन होइ छै मुण्डनके मतलबे तऽ ई भेलै जे जखन कोनो बच्चा जनम लै छै तखन ओकर बाल नहि कटायल जाइ छै तऽ ओकर बाल की कहै छै पहिल बाल जे कटाल जाइ छै से बड
अच्छा ई अच्छा एक अहाँ एक एकटा बात बताउ हमरा कि त ब्च कह न कटाइ छै मरा पीछे कुछ त
हँ हँ ई मानल जाइ छै जे बाल एनाही पहिल बच्चा के जे बच्चा के पहिल बाल जे कटाई छै से एनाही कतौ नै कटवा देब के चाही तऽ भगवान के ओ चढ़ायल जाय छै छै बाल एक तरह सँ जे बच्चा अहाँ हमरा देलौ त हम ओकरा अहाँके चढ़ा रहल छी ई मुख्य तऽ लड़का सबमे होइ छै इहोल लड़ की सबमे होइ छै लेकिन ओते बड़ा पैमाना पर नहि होइ छै लड़की सबके मानल जाइ छै तऽ खन होइ छै
अच्छा हँ जेकरा भगवान बहुत अथी से देलन
हँ हँ तऽ वएह बात छै तऽ मुंडन की कहै छै मुख्य तऽ दू एज मे होइ छै बच्चा के लड़का के जखन कोनो बच्चा भेल तऽ ओकर की कहै छै पाँच साल के अन्दरमे मुंनडनो कर के रहै छै बुझलियै तऽ पहिल बाल ओकरा हँ हँ तऽ ओ आरो बहुते सारा रीजन हेते एकरा पीछा में तऽ पाँच साल तक पाँच साल से पहिले अपन करवा लेबऽ के होइ छै तऽ कते जगह लोक तीन सालमे बच्चाके मुण्डन करवेलैथ कते जगह पर पाँच साल मे भेल पाँच साल मे पाँंच साल में होइ छै तऽ कनि ई होइ छै जे बच्चा कनि पैघ भऽ गेल तखन ओ कानलक नहि तखनो ओ बुइझ जाय छै कनि समझदार भऽ गेल तीन साल मे बच्चा बड्ड कानै छथिन डर डैर जाइ छथिन से अ लग तऽ मुण्डन मुख मुख्यतः इहो होइ छै मानल जाइ छै जे भगवान के अहाँ अपन कुल देवता के या भगवान के अहाँ ओ बच्चा के पहिल बाल चढ़ा रहल छियै जे हँ जे हँ जे अहाँ ओ ब्च बच्चा के सँ अथी रखियौ निरोग रखियौ ठीक रखियौ एक तरह स सब बलाय भी होइ छै ओ बाल मे सारा बुराई जे होइ छै ओकरा ऊपर से चैल जाइ छै
अच्छा इहो मानल जाइ छै एकरा बारेमे बारे मे हमरा जानकारी नहि छलै
हँ हँ तऽ आब इएह सब होइ छै ने तऽ फेर मुंडन मे ई होइ छै जे बच्चा के नानी गाँंव से बहुत सारा कपड़ा सब आबै छै
हँ नानी गाँव से कपड़ा आबै छै इ तऽ हमू सुनै छलियै नानी गांव से ई सब चिज़ आबै छै जेन पूरी खीर उर बना के नानी सब के भेटै छै
हँ नानी माँ सब भेजै छथिन बच्चा के सोना तोना चढ़ै छै बच्चा के
अच्छा हनुमानी लोग जादा हनुमानी चढ़बै छथिन
हँ तऽ लड़का सबके लड़का सबके हनुमानी चढ़ै छै
आ बच्चा सब के बाल की कहे छै ओकर बुआ मुख्यतः सब जगह बुआ या दाइ ले लै आ कतहु कतहु नानियो लऽ सकैत छथि मतलब लऽ सकैत छी नानियो कतहु कतहु नानियो बाल लै छथिन नइ माँ बाल नइ लै छथिन माँ बाल नइ लऽ सकैत छैथ ओकर पीछामे कोनो नियम हेतै ज एकरा बारेमे हमरा नै पता अइ लेकिन माँ बाल नइ ले छथिन
हमरा सबके एतऽ तऽ मौसी बाल देखे छलियै हमर सबके जे भेले हल तऽ हम देखलिय मौसी लेले हले
हँ तऽ भऽ सकैए लैय छथिन मौसियो लैय छथिन जिनका दीदी नइ रहै छै
या फिर अपन की कहे छै मन के खुशी स मौसियो लै छथिन हँ हँ मन के ऊपर छै तऽ दी दिदियो लै छथिन ओहिमे कोनो अथी नइ छै फेर मुंडन मे अहाँके मुख्यतः ई होइत छै जे बच्चा के किछ खास ओतेय नइ होइ छै लेकिन कतौ कतौ जगमूड़न होइ छै कतौ कतौ नॉर्मल मुड़न होय छै
आ लोग मानबो करै छै न कही कही रजरप्पा भऽ गेल विन्ध्याचल मानबो करै छै ने
छै से एहि मुड़न के बाद अहाँ करबा सकै छी एय मुड़न से पहिले आहाँ नइ कतो कटवा सके कहै छी तऽ जिनकर मानल रहै छनि से कनिक के लट छोड़बा दै छथिन कतौ कतौ और कटवाबय के लेल ताकि पूरा बाल नय ख खतम भऽ जाय कनिक के बाल रहै छै छोड़ने रहै छथिन से बाल के त ओ अलग अलग अलग जगह जतय जतय मानल रहै छै ततअ ततअ जा क
हाँ न हँ त टकला नइ करै छै
नइ नइ अस्तूरी नइ चलै छै बस चाकू सँ की कहै छै चा हँ चाकू लगायल जाइ छै चाकू से की कहे छै बाल के पूरा छोटा क देल जाय छै
हँ य अपन गार्ड रहे कि ओर
हँ हँ तऽ ओएह होइ छै ओकरा बाल के की कहै छै चाकूसँ कम कऽ देल जाइ छै पूरा नीक जकाँ अस्तुरा नहि लागे छै आ मुख्यतऽ ई होइ छै जे कतहु कतहु जगमूड़न होइ हमरा सबके ओते त जग मुूड़न होइ छै तऽ जगमूड़न मे ई होइ छै जे खूब बड़ा पैमाना पर भोज तोज भेल मूड़न भेल बच्चा के खूब नीक जकाँ फेर ओकर बाद जेना जनेउ मे उपनयन मे जाइ छथिन सभ जगह उ मे अथी करऽ पूजा करऽ भगवान सबके पास तेनाही जनेउ मे भी मुंडन मे भी गेलथि सब जगह पूजा पाठ करऽ बच्चा के जनउ के मुंडन के बाद फेर साँझ मे खूब भोज तोज भेल आ कतहु क कतौ कतौ इहो होय छै जे मुंडनो के छै उठारी मे भगवान के पूजा सब केलथि लेकिन बच्चा नमक खाइ छथिन एहिमे ई कनि जनेउ सब अलग भेलै एहि चीज मे बच्चा नमक खाइ छथिन कियाकि बच्चा बहुत छोट रहैत छथिन ने तऽ ओ हँ हँ तऽ बच्चा सब कुछ खाइ जेतै बच्चा सब कुछ खा सकै छथि मुडन होइ छै मौसी सब आबे छथिन बहुते रिश्तेदार सब पाबै छथिन फेर नीक जकाँ की कहैइ छैइ घर में एक रौनक जकाँ लागि जाय छैइ तऽ ईसभ होइ छैइ फेर अगला दिन कि चारि दिन के बाद वैएह बाल जे रहैइ छैइ से बाल या तऽ गंगाजी मे जाकऽ अगल बगल में कोनो पोखरि रहै छथिन तऽ ओहिमे जाकऽ नै तऽ बाँस के कोपर में जाकऽ ओ बाल के समर्पण कऽ देल जाइछनि भगवान के रूप में ओ बाल भगवान के रूप में समर्पण कऽ देल जाइ छनि अथी में की कहैइ छैइ ओकरा बाँस के कोपर मे दऽ देल जाइ छैइ ऊं कतौ कतौ अहाँ देखबैइ इहो होय छैइ जेना भोज भात ई बड़ा पैमाना पर ढोल पी पीपीही गाना लोक के बजेनाइ खूब खुशी के माहौल तऽ ई ई सब भेल अहाँ के जगमूड़न में ठीक छैइ आ कतौ कतौ जगमूड़न नई होय छैई जे कतौ कतौ चुप्पका मूड़न होय छैइ ओकरा कहैइ छैइ जतअ ककरो नई बतायल गेल
ई ई एकटा ई नाम तऽ हम पहिला बार सुनैइ छियै जे आहां जिन मुंडन के नाम लेलियै हां आइतक सुनबे नई केलियैइ
हँअ् हँअ् नई नई तऽ अहाँ चुप्पा मूड़न सुनने हेबै जे घर में चुपचाप मूड़न भऽ जाइ छैइ बच्चा सबके कुल देवता के पास ओकर बाद गांव में घर में आस पड़ोस में पूरी खीर बांइट देल जाइ छैइ
नई पता हम ई नई सुनने छी छलैइ हम एकेगो सुननेे छलियै जे पूरा धूमधाम से होइ छैइ भोज भात लोक करै छथि पुण्यतिथि में
हँअ् हँअ् तब ओहो होइ छैई बहुते जगह
ह
आ कते जगह अहाँ के या चुप्पा मूड़न भेल जे में लोक के जादा खर्चा नई भेल और कोई एते धूम धाम नई चारिटा पाँचटा लोक के अगल बगल के बजा लेल गेल गीत तीत गा देलत हजाम एलक हजाम बाल ताल कटलक लेकिन दुनू मूड़न में एकटा चीज कॉमन छैइ पता अई की दुनू मूड़न में हजमा के जरूर की कहैत छैइ मुफ फुल जाइ छनि
जे हमरा सबकें कोन
हुनकर सबके एकटा की कहै छैइ राज भऽ जाइ छनि हुनकर सबके एहि चीज मे भाग खुजैइ छैन मुंडन हुए जब उपनयन हुए या जनेउ हुए किछो हुए अई दुनू चीज में हिन हुनका सबकें हां कतबो पाई द दिऔ आहां पाई से हुनका सबकें सब के ओ नई भरैइ छैन ऊपर से जते लोक आयल रहथिन अ रहै छथिन तिनको सबसँ पाइईए लैइ छथिन सबसं एक एक हुनका सब के याद कते रहै छनि चुनि चुनि कऽ एहि चलते कहल गेलई ह जनउ में फिर की कहैइ छैइ मूंडन में माय के ऊपर गीतो बनैई छैई हँअ् हँअ् हां तऽ मुख्य तऽ दूए टा चीजे होइत छैइ या तऽ बड़ुए पर रहैत छैइ ए तऽ हजमे बड़ रहै छैइ त हजमा के खूब एहि चलते गा गाइरो भेंटैइ छनि आ एहि सब से हँसी मजाक होइ छैइ तखने कोनो फंक्शन नीको लागैइ छैइ हँअ् हँअ् तऽ हुनकर एकटा अलगे ठाठ बाठ रहैत छनि हुनका कतबो दियौ हुनका कमे पड़ैइ छैनि तऽ फेर हुनकर काज ताज एना ही चलैत रहे छन हुनका सब से लेबे के होय छनि हँसी मजाक चले रहै छै ई सब रौनक लगाबै छथिन एक तरह से अहाँ कैह सकै छियै जे ईसभ रौनकनक लगा दै छथिन जनेउमे या मुण्डनमे कोनो भी चीजमे
जेनाउ मुण्डन मे इएह सब चीज होइ छै आरो अहाँ कहियो अहाँ सबके तरफ आरो किछो होय
आ त ई त ई चुप वाला चुप इ न के स मुडन के अहाँ जे नाम लेली से हमरा ए नाम सुनने छल बट जेितना हम सुल हमरा सबके त देखले छ कि मौसी छै फूआ लापट लै जा जे काटे छै से हम देखले छलिय कि कोइ छठ उठ के अगला दिन बहुत लोकोके करते देखलिये है ऐे हमस शादी बीयाह मिडे के चलऐस मुडनमे
बच्चा सबके मानल तानल वही हल्दी लगावल जाइ छै पोखरी मे नहावल जाइ छै नदी मे नदी पोखरी फेर सब बच्चा सब अब बच्चा सब जाे अपन बड़ा के आशीर्वाद ले छै हुनका सबके पाइ मिले छैन सेहो ने बच्चा सबके आशीर्वाद के रूप देल गेल हमरा सबके हो छै
हँ हँ सब जगह अपन अपन होइ छै सब जगह अलग अलग नियम होइ छै अलग अलग रसम सब होइ छै अहाँके हम दुनू रस्म कहि देलहुं हें सब जगह होइ छै अपन अपन
न तऽ एक ही रसम देख लिय जेकर बारे मेके बता देली
अच्छा चलू कोनो दिक्कत नहि छै अहाँ फेर अहाँ देख लेबै बहुते जगह पर बहुते रंग के एनाही होइत रहै छै ठीक छै धन्यवाद